हू बाज
हमर एहन कंडीशन छ
ह कि भेलौगे कि नहि जेबही ने
नहि कियो हमरा फोन करत हम पहिने बुझल काज छै तेँ फोन केलकै हेँ
अभी फोन केने रहौ, हमरा नहि काज रहै छै। हमरा त भाय बाते करय के रहैत छै।
तऽ अहत नहि ककरो काज रहत ने फोन आबय से पहिने बुझि जा स काज छै हम तो मुन होय‌फोन के बंन्द तंन्द कऽ क फेेक दियए करतौ
हँ हम तऽ कहै छी नम्बर बदल ले आबस हमरा नम्बर
ठीक छै हमरा नम्बर त हम बदलि लेब आ माथा सबके जेना सामूहिक घर के लोक छियै
हँ, तू सभके नम्बर दऽ देब? तोहर नम्बर सभके पास जकरे ने, तकरे।
हमर नम्बर सबके पास छै पप्पा आबै छथिन तऽ कहैत छै हमरा, समय बदलि दिअ ने, तऽ हम फोन चुड़ि कऽ फेंकि देब। भरि दिन सब हमरा फोन केने रहत
तै हम आपन नंबर नई काकरो देल लौ पापा के नंबर दा देललौ
काज हयैत त हमरा फोन करब
ह हमर बुझी ने एहन की भेले मासा के पता छ मम्मी के सामने नई काहलिय हँ असाइनमेंट बना ले लियौ बजलही असाइनमेंट मे लिखल रहेै जन्मा करे के बाइस जून चारि चालीस चारि चालीस लिखल रहै चारि चालिस हमरा मने साँझके चारि चालीस ओहिमे लिखल नहि रहै ए एम ठिक न चार चालिस लिखल रहेयल हमरा भेल जे लगलिय साँझ कऽ न भोरे भोरे चार बजे के बन्द कऽ देतै। र भोरे भोरे बन्द कऽ देलकै हम सोचलिय आ जमा कऽ देबै भोरे भोर उठै छी तऽ बन्द लिखल तायमे नहि जमा भेल से बुझबी
हँ जीरे
आब डायरेक्ट जमाओ ने करे के रहे खाली मतलब अथी क के पी डी एफ बना तऽ ओकरा अपलोड कर फेर ओकर लिंक लेत तब लिंक लाग तऽ ई हमरा नहि समझमे आयल ई हम कहली जे अपन भोरे काल्हि बना ने कहली। भोरे अपन मोबाइल में देखि कऽ जेना जे हेतै, से करबै। लेकिन एहिसँ किछु हेतै नहि बुझलहि मतलब जरूरी नहि छै किएकि सभ हँ कियाकि हम देखलियै ने हम देखलिय अरे हम देखलियै ने सर्टिफिकेट आबि गेल छै तऽ जखन सर्टिफिकेट आबि गेल छल ओहिमे बढ़िआं नम्बर छै नाइन्टी फाइव परसेंट नम्बर छै अटेडेस भी अटेंडेंस भी अपने पूरा देलके हम तऽ बनेबो नहि कर केलिये हम तऽ बस पचहत्तर परसेंट बने
हो आधाे त बुझे नहि अबैत छै लेनेस बनाब के ने
हँ बहुत बच्चा के तऽ पते नहि छै जे असाइमेंटो बनबे के छै हमरा सभके अपने ने पता तेँहि के पता लागल।
नहि गेलियै से मुह फूलल छै
फूल दही दे ने तऽ मुफुला कऽ कि कालेता तऽ नई जहि या खाय लै
एमे खाना अपने छोला रोटी बन भात बने छै सब्जी बने छै की खा छै
हँ छोला बचा क रख साँझमे हत त एोबो समझमे कह छोला बचा कर छोला बेसी कि तोरा बगचा कर साँझ मे समोसा मंगाक छोला समोसा चाट जेका बना क खाब
बाबा नहि खेतऽ दुबारा तऽ रहबे करतै
गय ममी अथी कटहर वलाअचार की भेलो ओतै डिब्बा मे खिड़की परनौ कत किचन मे ह समोसा दे छोटका डिब्बा में अच्छा अच्छा ठीक कनि देखै छी खा कऽ केन लागै छै कटहर के अचार
बढ़िआ ल
हम कही गे एगो बात बुझल छौ
हू।
खुटू वैर रूक जो उम्हर जाय छियो घर दिस तकौ बड हस्सीआतौ बाप रे बड अचार बढ़ियां छै देख पानि आबि गेल मुँह मे लेकिन
मने चला जाइत छी तऽ?
लेकिन जे छै, बेसी नीक होइत तऽ तखन दोसरे बात छै।
भ
जोर से बाद ने आवाज नहि हो छै तो नहि आ ज
हँ हम तऽ कथी छी भइ पाक
ह
ओत आ दोसर नम्बर बाद हम कहै छिय एगो बात ध्यान से सुन ले ओ काज वाली से जादे बातचीत मत तऽ क करी मोन बढ़ जाइ छै ह घर के बात आर के किछु साथ ल केकरो बुराइ तुराइ किछु नहि कयल करी ओ छै एक नम्बर के हरामी मौगी ओकर चालल बुझबै किछ छै कहब तऽ तो आथी बताउ से की कहै छै सब लंग घुसियाएल रहैछै न घास भात भ कढ़िया लग जब तक रहै काज करै रहय ओ तब तक कते बढ़िआं आब जे छै सभ जगह जाह जा क से कत के बुराइ केने घुुरैत रहे छै
अच्छा
हँ की करै छै की कहै छै हँ लऽ ल खातो छ सभ लग भास करबा कनिआ खूब बुराई केने घुरै छै जे साउसुसँ मरि गेलै हन तऽ बड्ड खुश छह ई ओ दिश देट खूब बाजै छह आ दोसर नंबर आ खुश ए अरे तऽ ओ की कऽ देेतै ओ सास क जिन्दा कऽ देतै जब बात करै छै ओ मरि गेलै तऽ ओक मेका की छै हँ ओ के खुच रहतै भाय साठि हजार महीना ओते महीना कमाय रहै आ घरोवला कमाय रहै एहन तऽ नहि रहै जे ओकर घरवाला नहि कोनो नौकरी करै घरोवला कमाय रहै घसो कमाय फायदा तऽ ओकरे छलै ने कोनो अथी तऽ नुकसान तऽ ओकरे भेलै ह ने एखन घरके सम्हाल नहि रहै कोनो टेंशन नहि रहै ब बाहर आरामसँ रहै छलै तऽ से तऽ ओ जे छै से सभ लग आ की कहै झूठोकके जे छोटकी दाई लेल ओकर जे छै से तोड़ चोटकी अथी कह छै कथवार वाली चाची क लेल जे भ ओकर आत्मा जे छै से भटकै छै
भगलै
हँ पूरा मोहल्ला में हल्ला उड़ेने छल खिस्सा क तो त नहि पता बताबै छै खिस्सा एगो मम्मी मम्मी हमरा कहलकै एगो के छै ओहि टोला कथी नाम छेलै गे छौड़ा के वे ओटलाकर भके टोलामे
हूँ
रामण जी के हो छै होटल मे रामन नाम छै भकर विनोद आरके घर लग पता नहि के छै ओक ने हँ ओ का ने अपन चाभी देने रहै जे मतलब अथी कहै छै कोनो काम गेट के चाहबी कोनो काम ताम लेल अपन रहतै गेट के चाहबी से त उ लाइन न कैट गेलउ बीच म बहुते दिन तक उ जे से जे छै से अपन खोलिकऽ गेलहुँ जे छै से इनभोटर म मोबाइल चार्ज करय ल त उ गेलइ न तऽ बॉल बारि देलकै राइत रा बाहर के बॉल बीत बीतर के पंखो जरेलकै कनि देर अपन ओतौ सुतल उतल हेतै बोलो जरा देलकै बाहरो के बोलो जरा कऽ छोड़ि देलकै मतलब ई ने जे बंद कऽ देते रहे ने से बन्द नहि केलक छोड़ के ताला मार के फेर चलि गेले त जे छै से केओ देखलकै ओतय सब जड़ल तड़ल तऽ ईसभ जे छै से पूरा हल्ला कऽ देलकै पूरा टोला मे की जे थोहर वाली चाची छै से ओ अपने आबि कऽ जे छै से सब बल पंखा बॉल पंखा देे आ सबसँ बेसी के हल्ला करतौ तऽ इएहा काज़वाली आ ओतय जे छै से फोन कऽ क कहलक ओकरा द जे छै से नै हुनकर कहलकै कि जे एना एना से अहाँके पूरा बौल पंखा जड़ैये से देवी जी आबिकऽ पूरा जरा ओ ओ की कलक तऽ सी टीवी हँ सी टिवी लागे ने ओ देखलकै तऽ ओ देखलकै छौड़ा के आबैत ऽ ओरा फोन कहलकै जे एना एना अहके के नहि छियै से जा कऽ बन्द कऽ दियौ लोक केना बाजै छै पूरा तऽ उ जा के बन्द केलकै तब ना बात के बता जे जाय वाला छले चलि गेलै हमसभ तऽ सपनो मे ने देखे छी फालतू के ई सब खाली जे छै से मरलो आदमी के जे छै चैन सँ नहि रह दै छै ई बहु बहुत छै हँ।
घरबला के छोड़ि कऽ
ओ बा ब्राह्मणे छै खराब तऽमो आ एगो बाते हमस फोन नंबर मांगगने रहिय तऽ फोन केलियै तऽ जे छै से कहलिय आबे ल नहि तोरा आबे के तू मना करत हमरा सब पता रहे जे ठीक जबरदस्ती तोरा थोड़बे लऽ जेतौ या किछु करेतौ तऽ अपना नहि आबे करत मना कऽ दैतही तऽ हमरा सबके कहलकै हँ ऐब आ नहि एलै तऽ ओहिके बाद हमसभ दुबारा फोनो नहि केलियै हँ तऽ फोन सा नहि उठलके मम्मी केलकै अपन तऽ हमरा छोड़ जा छ आ भास्कर भाइयाक कनिया खुभ लुलुए नहिहाँ हमर फोन
भने नइ पुछबै हमरा कयो खाए लेल दैए से ककरो हम गुलामी खटबै
ह कहैत क जे अहाँके जे छै से फोन नम्बर जे छै से या द रहि
कोन मूंहस सबूत दिय त अहाँ
ओ आ तू आ बनी तीय अपना घरमे
नहि जकरा जते इज्जत देबै ने ओ माथ पर चढ़ि जाइ छै हमर मम्मी इज्जत दऽ दऽ कऽ माथा पर चढ़बै छै सभके
हूॅं एहि दिन ओहि दिन कथी रह मुरे मुुरने रहै न ओ दीन ओइ दिना भेज देलियै शिवानी के नइ पूजा जेत दिन रह पूजा रहू जे दिन पूजा रहै की कथी रहै जे माँजा पिये रहनू नुका कऽ
आ गेलखिन हूँ
पूजा रहइ नहि ओदिन
हूंम्म
ओ अंत दुनू बृहस्पतिया क कनिया औ दुनू एक बोतल मजा नुका क एकरा घर के बरंडा पर नुका के बैस के पिये रहे आ शरबत घोरि कऽ पुरा के बरन्दा पर उझलने
दशहारा मे जे मना केलहुँ तऽ आब नहि अबैया
घर और में सोलकन सोलकन त स स
हम कहलहु हम सभ जगह फेनाइल छीट छीट क महकैय हम फेनाइ छीट नहि छी
ह ठीक केलौं मना क देलियै
हू
तू खाहि न न गै तू नहि खाना खेबही जा त क क बमे ग गुडू गुड्डू भए नहि छौ
हँ
न सुुतनु अर बेटा सब दुनू अपन मोसा क खूब मार मारलक ओकरा पुलिस केस क देलखीन पुलिस सब आयल छलै ओकर एगो मौसी के बियाह भेल छै एते ने ओहि टोला मे जे छै कुला कुला कहै छ
जानै छिय
हँ ओकरा बेटा स भेल छै बियाह तऽ ओकरे मारलकहए कान दैन खुबमैर
किया।
उ गेले अपन सासुर त सासुर सासुर मेजे छै एकर सब बुराइ करे रह त एकर जे छै से ओ सार छै गुडु भैया के
कनि बता के छै एते बेसी काल आबैत रहै छै एते रहै छै।
देखने छी ओकरा
हँ उ जे छै से बीडियो बना कऽ हिनका सब के भेज देलकनि
हूं
तऽ उएह देखलकै एकरा जे छै से खेतमे बजा कऽ आ जे छै से दुनू भाय मिल खूब मार मारलकै हन त ओ सभ जे छै से एकरा सभ पुलिस केस प
कहिया
राखऽन पुलिस आल छै बहुते बहुते पुलिस आयल छै
नहि बुझलियन
ह हमहुँ अ जा हए पप्पा गेलखिन हँ हुन बजेने
अच्छा हँ बाबा हमरा बहा क तोर देलकै गै बरुन के नम्बर छ तऽ कनि द ने हम उठलियै फोन हम कहलियै बाबा नहि यऽ फेर बाबा आइबे गेलखिन तुरन्ते हं तऽ बाबा कहलखिन के गेलहु घर खाना खाय ले नहि करीन
ह, एखन देखी ने अपना काज छै तऽ केना बजबै छै
अहाँ सबके तबियत बड खराब छै ह पापा के तबियत खराब यै
तबियत कि छै ओ दिन भोज खाय ले नहि गेलखिन बुझते छी बात मतलब भोज। खेला जाइ छै त कि कर छ तऽ म्मी जे छै कलके
सभ बेडे आब्य ने आब तऽ कहलखिन जे भोज नहि खायब तऽ चलि आबै छी छोड़ि दै छियै रुचो आ पारस मेलै छै
बढ़ियां उपाय करेलहु ले किन बुझा नहि दिअ
हँ तऽ ओ खेलकी खाना सभकछु भात दालि सभ य लास्ट मे बड़ी खा के तेहन सड़कलखिन त बहुते उल्टी भेले
अच्छा ताए लगैया बाबा कहलैन तबियत खराब
आ ओहि जिनस खबो पबौ ने कर छै हु हुनका ओ दिन से खेनाय नय होय छै
हू भयानक सलक मतलब बहुत उल्टी हुअ लगलैन तऽ हँ हम छियै जेर जन बस तऽ कहहि हच्छा
खराब छै फेर गेलो रहौ पापा बात मना करे रहथि फोन पर ककरो